ह हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
आइ ह आय ब भोरै से आकाश मे कारी कारी बादल देखाई पड़ि रहल छै आइ लगे छै जे आइ जोरदार बरखा होइत
हँ बिल्कुल सही कहि रहल छी ठण्डा हवा घनो ओर बादल आ वातावरणक बदलैत रूप साफ संकेत छै जे वर्षा ऋतु अप अपन पूर्ण सूर्योदय सगं आबि गेल अछि
सच कहू तऽ बरषा पहिल फुआर जखन सुखल धरती पर पड़ै छै तखन माटिक सुगन्ध मन के एक अलग प्रकारक आनन्द हो छै
बिल्कुल ओ सुगन्ध एतेक मनमोहक होइत छै जे बचपनक के बहुत रास याद सब स्वत मन मे आबैत लगत छै
काली जखन हल्का वर्षा भहि रहल छल तखट हम घरक बरामदा मे बेसी के बर्खा देखे रेलू आर वातावरण बहुत शान्त आ सुन्दर लगैत छल
हँ बर्षा बूँदक सबक आवाज पेड़ पौधाके हरियाली आ ठण्डा हवा मिल के प्राकृतिक एक अशुद्ध दृश्य प्रस्तुत करैत छै
जे बरखा केवल मौसमक परिवर्तन नहि बल्कि प्राकृतिक नव जीवनक शुरुआत सेहो होइ छै
सही कहलियै वर्षा पानि आ खेत सब हरियल जाइत छै आ किसान सबक चेहरा आ आकाश मुस्कान आब जाइत छै
सच कहू तो गाममे वर्षा के दिन अलगे आनन्द होइ छै विशेष रूप से जखन ब बच्चा सब पानी मे खेलैत कुदैत छथि
बिल्कुल बच्चा सब बर बर्खा मे भरती छै
कागज न चल चलबैत आ खूब मस्त करैत छै
कली हम देखलियौ जे पोखरी आ नदी सबक जलस्तर धीर
हँ बर्षा जल प्राकृतिक संतुलन लेल बहुत आवश्यक छै क्यूंकि ई भूलज स्तर बढ़ाबैत छै आ जल स्रोत सबके भरत छै
हमरा लागैत छै जे किसान सब बर्खाक के प्रतीक्षा सबसे अधिक करैत छथिन
बिल्कुल खेती बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर रहैत छै आ समय पर बरखा भेला आ फसल उत्पन्न बेहतर होइ छै
सच कहू त बरसातक दिन गरम चाय आ गरम पकौड़ी स्वाद आओर बढ़ा दे ह
हँ ठण्डा हवा आ बर्खा बीच गरम भोजनक आनन्दो बस र्तमे विस स होैैत छी
काले हम सोचै छलू जे बर्षा प्राकृतिक एक प्रकारक सफाई अभियान जेका होय अछा
सही बात हम बर्खा धोल क मे कम करैत छै आ बता वातावरण के ताजा बना दैत
हमरा लागैत छै जे बरका कभी लेखक आ कलाकार सभ लेल प्रेरणा स्रोत सेहो रहल छै
बिलकुल बरसात सुन्दरता आ असंख्य कविता गीत आ साहित्य्यक रचना लिखल गेल छी
सच कहू तऽ जखन गनगौर बादर बीच बिजली चपके छै तखन प्राकृतिक शक्ति रूप से महसूस होइ छै
हँ वर्षा हमरा याद दिल छै जे प्राकृतिक कतेक शक्तिशाली आ आवश्यक छै
ह हमरा बझ छै जे समय पर होय वाली वर्षा केवल खेते नहि बल्कि पूरा समाज लेल बर्दात साबित होइत छै
बिलकुल ह बर्खा जीवन हरियली आशा आ अमृत प्रत्यके छै आ प्राकृतिक सबस सुन्दर उपहार सबमे से एक मानव जाइत छै
द प्रत्येक सौन्दर्य किसानक आशा आ मानव जीवनक खुशीक एक अद्भुत सगम प्रस्तुत करैत छै ह
बिलकुल बर्खा बर्खास्त दिनक चर्चा कर के समय हमरा बचपन के बहुत रास याद सब सतः मनमे आबय लगैत छै जखन हमसभ बर्खा सुुरू होइतइत घर स के बाहर दौड़ जाइ
कलियम सेहो ओहि दिन सभक बारेमे सोचैत छलहु जखन स्कूल में घुरैत समय अचानक बरखा शुरू भए जाय छै आम सब भिजैत विजैत घर पहुँचैत छलहुँ
साच कहू त दिनक खुशीके तुलना आ बहुत रास आधुनिक मनोरञ्जनसँ सेहो नहि एक कल जा सकैत छी
ह बिल्कुल ओइ समय बर्षा केवल मौसम नहि बल्कि उतसव जीका महसूस हो ह
हमरा लागत छै जे वर्षा ऋतु प्राकृतिक सबसे जीवनत आ न ऋतु सबमे से एक होइत छै क्यूकि एहि समय चालुकातः हरियाली फैला जाइत छै
स क सुखल खेत बे जमीन पेड़ पौधा सब वर्षाका बाद पेड़ से जीवन से भरल दिाई पड़ छै ह
काली हम खेतक कात आ गुजारि रहल छलहु जतय वर्षा पानि प के चमकेैत बन्धु सब सूर्य के हल्का रोशनी में बहुत सुंदर लगे छै आम छै
हँ प्रकृतिक ओ दृश्य अतेक आकर्षक होइत छै जे मनुष्य अनायस ओकरा निहारहारित अ्ही जायज छै
सच कहू तऽ बर्षा के दिनमे पच्ची सबक व्यवहार सेहो जाइत छै आ ओ लोक सेहो अपन ढङंग मे मौसम आनन्द लैत दिखाइत
बिल्कुल कतेको पक्षी बर्खा रुकला बाद खुलल आकाशमे उड़ैत छथि आ वातावरण क आओर सुन्दर बना दैत छथि
हमरा लागत छै जे वर्षा केवल प्रकृतिक लेल नहि बल्कि मानव मान लेल से सेहो एक प्रकार ताजगी आबैत छै
बिलकुल सही लगातार गर्मी य थकान बाद जखन ठण्डा हावा आ बरसाक बुन पड़ छै तन मन प्रसन्न भइ जा छै
कलियामे एक कविता पढ़लो जहिमे वर्षा एक वर्षा के ध धरती आ आवश आकाश मिलन कहल गेल छै
ई तुलना बहुत सुन्दर छै वास्तव मे वर्षा प्रकृतिक विभिन्न तत्व सब एक दोसरमे जड़बाक काज करैत छी
सच कहू तऽ गाम के जीवन मे वर्षाके महत्व सहारा तुलनामे और बेसी महसूस कलर जायत छै
बिलकुल किसानक आशा खेतक हरियाली अ फसलक भविष्य बहुत हद तक समय पर होय वाली बरखा पर निर्भर करैत छै
हमरा लगैत छै जे वर्षाक प्रत्येक बुध जीवनक संन्देश आबैत छै
हँ कियाकि पानि बिना जीवन कल्पना सेहो सम्भव नहि
काली एम सुज छै जे जे जखन बादल गरज गरजते छै आ बिजली चमकते छै छै तखन प्राकृतिक शक्ति प्रत्य्ष रूप से महसूस होइत छै
साइके लू ओ दृश्य मनुष्यके याद दिलवैत छै जे प्रकति कतेक विशाल आ शक्तिशाली छै
सच कह तऽ बर्षा के राति मे छत पर पड़े तऽ बन्दु ओ सब आवाज सुनयन बहुत सुकून दद से
बिलकुल ओ आज एहन लगे छै जे जेना प्रकृति स्वयं कनु मधुर सगीत बजा रहल कहलाऊ
हमरो विश्वास छै जे वर्षा ऋतुसँ देखन कवि लेखल कलाकार आ प्राकृतिक प्रेमी सब लेल प्रेरणाक स्रोत बनल रहत
पानी नहि बरसात छै बल्कि संघी भावना इसमे कि आशा आ नव जीवन क संदेश लेहो लै कई आबे छै
सही कहलियै बर्षाक दिन मानव जीवन प्रकृति आ कृषि सबक बीच एहन सुदर समध स्थापित करैत छै जेकर महत्व शब्द पूर्ण रूप से व्यस्त करना कठिन छै
बिलकुल बरसात दिनक एक ओर विशेषता ई छै जे मनुष्यके प्राकृतिक नदीक लय आबै छै आ जीवन म आवश्यकता महत्व बुझाबे छै
जखन लगातार वर्षा होइ छैत तखन हम महसूस करे छी जे पानी वास्तवमे जीवन क आधार छै
कली भोरमे जखन हम घरक बाहर निकलियू तखन देखलियहुँ जे बरसाक पानि से गा ात सब चमकि रहल छै
हँ ओ दृश्य कतेक सुन्दर होइत छै जेना प्राकृतिक समय अपन न रोप धारण लेना हो
सच कहू तो बर्खा बाद गाछक पात पर टांगल पानी बूंद मोती जका चमके दची
सइ काहलिये सूर्य्यक किरण जखन ओहे बूद सब पर पड़ तखन दृश ओरा मनमोहक जाइ छै
हमरा लगै छै जे वर्षा ऋतु मे प्रतेक सुन्दरता अपन चरम पर पहुँच जाइ छै
बिल्कुल ह ख ताजा हवा भर पोखरी आ आदर्श घैरल आकाश अशद वातावरण तैयार करैत छै
ह कल्हि हम देखियौ जे गामक बच्चासभ वरषाक पानमे फुटबॉल खेलि रहल छल ह
हाँ बड़का बच्चा सब लेल विशेष खुशी आबैत छै क्यूंकि ओ लोग खोली के खेलबाक अवसर पाबैत छै
ह सच कह त बचपनमे जीवन भर मन नहि पस हो छै ह ह
बिलकुल कागज क नाम बनाए पानी पर पानी मे दोआए आम मित्रसँ सबक संगग डिजाइन बहुत यादगार अनुभव होयइत छै
हमरा लगै छै जे बरसात मस मनमे से न ऊर्जा ब छै
सही बात गर्मीके थकान समाप्त भेला बाद वातावरण ताजा आ जीवत नगर नगद छै
कलियामे किसान से गप कर ओ कह च जे समय पर बर्ा हो क कराक आशीर्वाद जे छै
हेलो
हेलो
हँ क्यूंकि एक नीक वर्षा रूप वर्षा के खेती उत्पादन पर सकारात्मक पर्व डालि सक छै
सच कहू तऽ वर्षा केवल किसान लेल रही बल्कि पूरा समाज लेल महुत्वपूर्ण छै ह
बिलकुल भोजन उत्पादन जल स्रोत आ पर्यावरण संन्तुलन सब वर्षामे से जुड़ल अछि
हमरा लागैत छै जे बड़का हमसभके प्रत्येक महत्व याद दिलाबैत छी
सही कहली आधुनिक जीवन मे व्यस्त रहला बादो वर्षा हमसभ के रूकी के प्राकृतिक दृश देखबाक अवसर दैत छै
काल्हि हम‌ एक बिचार पड़लु बरका दश मुस्कान छै जे बातरक माध्यम से प्रकट होइ छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै वास्तवमे वर्षा नव जीवन आशा आ समृद्धि प्रकृति के मानल जाइतत छै
ह मरा विश्वास छै जे जतेक आम प्रकति के समजब आ सम्मान करब ओतेक हम अपन जीवनके बेहतर बना सकब
वर्षा केवल मौसमक एक भाग नहि बल्कि जीवनचक्र यहाँ महत्वपूर्ण कड़ी छै जकर बिना धरती पर जीवन सम्भव न रहत
त केलि वर्षाक दिन हम सबके प्रकृति जीवन आ समय मत्व गहन अनुभव कर हम मनमे न उत्साह बरैत छी
बिल्कुल वर्षा के दिन जतेक सुन्दर होइत छै ओतेक सी के सेह दैत छै क्यंकि प्रकृतििक प्रत्यक ऋतुमे कोनो न कोनो संदेश जरूर छड़े जाइत छै
हँ ये बात तऽ बिल्कुल सही कहै ठीक तब बादमे बात होयत
ठीक य बादमे बात करब